जय झूलेलाल! हलो हलो! हरिओम, हरिओम ह हरिओम!
केर ता ॻाल्हायो?
मां वीना ती ॻाल्हायां, कटनीअ मां।
अरे वाह कटनी अ मां ता ॻाल्हायो! उते त मुंहिंजी ॾेरानी जी भेण रवंदी आ।
अच्छा केड़ी, केड़े हंध?
उहो देश भंडार नमकीन मिठाई वारा आहिन न
जी जी, हा
उन घर जी नूंह आहे।
अच्छा, हुन घर जी नूंह‌ आहे, देश भंदार जी, अच्छा अच्छा।
हा, मुंहिंजी ॾेरानी जी भेण आहे, उहा उनिन नूंह आहे। ॿियो जयपुर आया आहियो कॾहिं मां जयपुर मां थी ॻाल्हायां?
जयपुर में मुंहिंजी बेटी आ।
अच्छा तहांजी धीअ रहंदी आ!
हा, हाणे ॿ अढाई साल थिया तस शादी कये।
किथे रहंदी आ?
त थोड़ो ध्यानु कान्हे मूंखे हुनजी एड्रेस पर हाणे अंञा शादी कराई आ, ॿ साल थिया आहिन अढाई साल। विजय ऐं विजय कुमार आहिन, शेयरनि जा कम तनि, पहिरीं बैंक में जॉब कंदा हा।
हा हिकु मिंट आंटी, हिकु मिंट, हिकु सेकेंड हं होल्ड कजो हा। हा
ह
कॾहिं एक्सल, कॾहिं डबल एक्सल, मां कंहिं फोन ते बिज़ी आहियां, पो ती ॻाल्हायांव पंज मिंट खां पो।
हम
हलो
हलो
हा ॿियो फोन अची वियो हो न, त ज़रूरी हूंदो आ त
जी- जी, हा हा- सही, ॿियो सभु ठीकु आ तव्हां ॿुधायो?
तव्हांजे परिवार में केरु केरु आ?
असांजी मुंहिंजूं ॿ नूंंहर आहिन, हिकु बेटी आ शादी कराई आ हाणे।
हा
ऐं ॿ पोटा आहिन, हिकु चईं साले जो आ, हिकु नवें साले जो आ।
नूंहंरूं सुठियूं थव?
जी जी, मस्त!
नए ज़माने जी त कोनन कि ससु सहुरे जी शेवा न कनि?
जी- जी, कंदियूं आहिन, ॾाढी सुठियूं आहिन।
सुठियूं आहिन न, किथां जी थव नूंहरूं?
हिकु जबलपुर जी आ, हिक हेॾांजी आ बियावर ब्यावर ॿि -ॿि न!
हा- हा ॿयावर असांजे राजस्थान जे पासे में त न अजमेर जे पासे में आ, हा मां जयपुर जी आयां त मतिलब नूंहर त तहांजीयूं पढ़ियल लिखियल आहिन?
जी- जी पढ़ियल आहिन ॿई‌, हा। न हिकु त वॾी आ, जेका उहा घर में ट्यूशन में ॿार ईंदा थसि, पढ़ाईंदी आ।
हा
ऐं असां आनंदपुरी आहियूं, मां आनंदपुरिया कुटिया वेंदा आहियूं।
अच्छा अआनंदपुरी जी त मुंहिंजी ससु बि हूंदी हुई जॾहिं जिअरा हुआ। अ जयपुर में वॾी कुटिया, नंढी कुटिया सभु जॻह ते वियल आहियां, सभु पहिरीं पाई, सभु तव्हांजूं आरती वग़ैरह जेक थींदी आ, उहा बि असां गाईंदा हुआसीं गॾिजी करे घर में। ममी भोॻ ल हा भो, भोॻ लॻाईंदा हुआ हर वक़्तु।
हा, भोॻ लॻाईंदा आहियूं, आराम कराईंदा आहियूं, गुरुनि खे।
हा, ॿियो छा- छा कंदा आहियो? तव्हांजो, मुख्य स्थानु किथे आह?
मुखे स्थान, मञा, पेका मुंहिंजा?
न- न इहो तव्हांजे, अनंदपुर दरॿार वारनि जो।
श्री अननपुर।
अच्छा।
श्री अनंदपुर, हाणे वञू था न असां।
अच्छा, उते छा वॾो मेलो- वेलो आहे छा कुछ?
असांजा, आहिनि न मौका थींदा आहिनि, चारि पंज मौका थींदा आहिनि न। गुर महाराजनि जा, हाणे पूरे जी- जी गुरू पुर्णिमा आहे न, हाणे।
हा।
त गुरुपूर्णिमा जो मक़ो उणटीह तारीख़ आहे त असां वेंदासें, माना मौके खां अॻु था वञऊं।
अच्छा, गुरु पूर्णिमा कॾहिं आ।
गुरु पूर्णिमा, उणटीह तारीख़ तव।
उणटी जुलाई?
उणटीह जुलाई हा, जी, हुं।
केॾो मज़ो ईंदो आहे न, गुरनि जा सत्संग ॿुधो गुरनि जा दर्शन करणु वञो।
जी- जी, हा, असांजा गुरू महाराज हिते बि आया आहिनि, टे साल अॻ।
हा, चओ।
तहां। तहां च् केर?
मां हरिओम जे सत्संग में वेंदी आहियां। दादा गीता श्याम जो सत्संग थींदो आह न, दादा लक्ष्मी वारनि जो।
हा हुननि लाइयो उते ई अथव, तव्हांजा आश्रम। उन्हनि जा आश्रम आहिनि?
हां, हां, असांजे हिते थींदो आह, जयपुर में घणेई जॻहियुनि ते थींदो आह।
अच्छा, घणंई जॻहिंनि ते थींदो तव। हुं तहां किथे रहो? घर यानी जयपर में कहिड़े हंदि?
बनी पार्क में, बनी पार्क में।
बनी पार्क में, उते ई मुंहिंजी बेटी आह।
त पो, मां तव्हां चओ था मूंखे ख़बर ई कोन्हे।
तहां बनी पार्क जो नालो खयों, त मुखे ध्यानु आयो। भई बनी पार्क में हुते ई आह।
बनी पार्क में रहंदी आहियां मां ओं अ न अ बनी पार्क में दूध मंडी जे साम्हूं ई असांजी वॾी बिल्डिंग आह केके टावर। ऐं मुं जो प्रिया नंदवानी आहे त अ मतिलबु असांजा त, वॾा हित उते ई रहंदा हुआ, सस ससु मतिलबु उन्हनि जे पैतृक पंन सौ गज जो मकान हो असांखे।
हा, सर सर
ससु जा वीचार ॾाढा सुठा हूंदा हुआ त, उहा चवंदी हुई त भई हीउ भले मूंखे मकानु विकिणणो पए, पर मां टिनी पुटनि खे बरा पर हिसो ॾींदम मां, मां बी खणंदम पो प्लाट बि कियईं अऊं चार हिसा कयईं। हिक हिसो पाण टे टिनींन पुटन खे ॾिनई। माना सुठे नमूने बंटवारो कयईं पो वरी असां पैंजो उन हिसे मां फ्लैट वरितो मां, फ्लैट में रहंदी आहियां। सते माले ते।
अच्छा, तव्हां फ्लेट में रहंदा आयो सते माले
पर सुठो फ्लैट आ, मुखे ॿ ॿार आहिन अ धीअ जी शादी कराए छॾी मां बि।
तहां बी शादी कराई आ ॿारन खे?
हा, मां आयां नंढी उमिर जी। पर, धीअ जो घर सुठो मिली वियो त कराए
हा, मां बि जल्दी कराई ॿारन खे शादी।
हा, थी वियस ॿ मुंजी धीउ खे बी ॾेढ साल थी वियो, मुंजो पुटु त अफ्रीका रहंदो आ।
आफ्रिका रंदो आ।
असां ॿई ज़ाल मुड़स थ्री बी एच के मकान में रहंदा आयूं ऐं सुठे नमूने ऐं सेफ्टी सिक्योरिटी हेॾी आ फ्लैटन में
हा, मकान में असांजो त पंहिंजो ई प्लॉट वठी करे असां ठारायोसीं। जॻह ऐं ॿ मंज़िल आहिन। हिक वॾी छत आ मथे, ॿ ॿार ॿ छोकरा आहिन मुंजा‌। ॿिनीन खे गॾ शादी कराई।
त ॿई ॿार गॾ रहंदा अथव हिक
गॾ आहिन गॾ, न न मुंहिंजा गॾ आहिन।
न, ॿई नुहरूं हिक
जी, ॿई ॿई गॾ आहिन हा, ॿई गॾ आहिन रूम अलॻ अलॻ सभनीं जा रूम रूम अलॻ आहिन। अंदर लैट बाथ सभ गॾ तन अंदर ई आहिन।
अच्छा
जी, जी
साहेड़ियूं वांगुर साहेड़ियुन वांगुर रहंदी हूंदियूं पाण में भेनरूं अऊं भेनरुन वांगुर
हा, ख़ुशि रहंदियूं आहिन, हा, जेको मेन वॾे ते आ वॾो सही हलाईंदो त ॿार कानी ॿार बि सही हलंदा नूंहर
हा, ॻाल्ह त सही त चओ, वॾा पेहिरीं त ॿार वॾा वॾा ई त प्यार सिख सेखारींदा, बराबरी सेखारींदा अ रीस न कराईंदा, भई तुंजे पैक पेकन मां छा आयो? मुंजे पेकन, पेकन मां अचे न अचे। अ छा खपे न।
हा, हा इयो कुछ बि काने, गुरूअ जी मेहिर तन।
हूं
हाणे, अञा त त ॾह साल छा तन शादी खे।
अच्छा
हा, हा ॾह साल माना गॾ शादी कराई माना अॻो पो।
ह ह त तव्हां पैंजे ज़िमेदारियुन खां मुक्त थी विया आयो।
जी, मां ज़िमेदारुन खां मुक्त मूंखे कोई हो कान्हे। हाणे मां किथे व वेंदी कान आयां ख़ैर मां कुटिया वेंदी आ बस, गुरूअ जे घर वेंदी आहियां ॿारनि खे फ्री आहे जीअं फ्रंकली हलबो आहे जीअ धीयर हलाइबी आहिनि तीअं धीयर वागुरु हलादीयां जीअं पायो टॉप पायो कुझु पायो याने उ कोनहे की चुनियूं पायो न न
न न ज़माने अनुसार त बदिलाव ज़रूरी आहे न भई चवंदा परिवर्तन संसार जो नियम आहे त हाणे अॼु जा माण्हू पुराणे ज़माने वांगुरु हलंदा त
हलंदा ई असां जी असां वटि त आहे ई कोन न इहो रिवाजु
पंहिंजो पुटु ई दरकारु ॾींदो हु ममी छा थी करी
न थी करे सही ॻाल्हि आहे
मुंहिंजो पुटु त ॿाहिरि चवंदो आहे मम्मी मैं मै मेरी पत्नी को खे चवंदमि की भई ॿाहिरि हल मूंसां गॾु ऑफ़िस में करजा कम न कराइजांसि उन तां अञा शादी कोन्ह थी पवंदो
मायूं आहिनि न मायूं तूं कनि न सभु कम कंहिंजा मायूं ती कनि न ह ह ह नहीं
तव्हां साय थी जा आहियो
असां भाटिया आहियूं अलाए माना व वॾा हाणे किथां था आहिनि हलो
हा अच्छा हा हा ॻाल्हायां पई हलो
हा हा असां भाटिया ई आहिनि माना असांजे वॾनि खे इहे हिते कहिड़ी अथ हिननि जी नुख नुख ॿुधायव छा नुख
हा नुख नुख
नुख ॿुधायो न अरे मूंखे ध्यानु नथो अचे
हलो कोई ॻाल्हि कोन्हे त तव्हांजा छा धे वारा आहियो
असां बिज़नेस मुंहिंजो नंढो छोकिरो जॉब कंदो आहे वॾे छोकिरे खे बि बिज़नस आहे किरयाने जो
अच्छा
हा पप्पा सां आहे उहो वॾो
अच्छा पापा उन्हनि जा ॿि सीधे जेस सीधो सामान विकिणंदा आहिनि ऐं हा
हा
त तव्हां देश भंडार वारनि खे सुञाणो
हा देश भंडार वारनि खे हे सुञाणनि जेंट्स हा हा जेन्ट्स सुञाणनि
तनी नंढो शहररु आहे न इन करे पई पुछां मतां तव्हां बि सुञाणंदा हुजो हुन कॾहिं
न न माना हेॾा ई असां जेेंट्स असांजा दुकान बि इन तरफ़ ई आहिन सम्झि वेंदा आहिन त सुञाणदा हूंदा हिक बे खे
हम हम कटनी नालो ॿुधी यादि अची वियो न सुठो शहरु आहे कटनी ऊअं शांति को आहे
सुठो आहे सुठो आहे शहर आहे हाणे पहिरीं खां त ॾाढो सुठो थी वियो आहे
पहिरीं खां जॾहिं मां शादी करे व हुयमि तॾहिं थोरो घटि हूंदो पर हाणे ॾाढो सुठो थी वियो आहे हलो हलो अचो तव्हां अचो कॾहि घुमण त मूं वटि अचिजो
हा ईंदासीं ऐं तव्हां धीउ वचु अचो न त मूंखे यादि कंजो बनी पार्कु में चैयजोस, दूध- मंडी दूध- मंडीअ जे साम्हूं मुंहिंजी सायड़ी आ। बिल्डिंग में रहंदी हंदी आ, हनि- त उहे केहिड़े, मतिलबु प्लाट नंबरु अऊं सरनेम तव्हांखे पतो कोन्हे।
सरनेम, उहे बि भाटिया ई आहिनि।
भाटिया आहिनि?
मुंहिंजे हा मुंहिंजी ससु माना मुंहिंजे सेणु जो नालो चंदा आहे। ऐं जेको इये सेणु आ, उहो राजकुमार तसि शायदि नालो।
अच्छा राजकुमार भाटिया हूंदा?
हा भाटिया आहिन। हे सभु पेहिरीं फुल फैमिली गॾु हुंदा हुया। हाणे अलॻि- अलॻि याने हुते ई थिया आहिनि, सभु अलॻि -अलॻि। पुठियां हिननि जी कुटिया आहे।
अच्छा! माना मां सम्झी वियमि, मार्केट पासे तनि। पु पुठियां तनि न कुटिया, त कुटिया पुठियां ई आ न आनंदपुर दरॿारु पुठियां ई आ, पोइ वरी विच में मिठाई वारनि जी दुकानू आहिनि, अऊं
हा- हा- हा हिते ई तव हा, छो त असां विया जी मां भेटीअ जी शादी में आई हुअमि। ॿियो वरी जॾहिं छोकिरो ॾिसणु आयासें, तॾहिं आई हुअमि।
हा त हिय मार्केट ठहियलु आ न, हिनि पासे ई त आहे, हा। बाक़ी प्लाट- नंबरु वगैरह यादि कोन हूंदव?
अच्छा न, ईअं मुंहिंजी भेटी त ख़ैरु कंदी शामु जो फ़ोनु। पोइ ॿुधाईंदी मम्मी एड्रेस।
ॿुधाइजोसि के- के टावर मां फ़ोनु आयो हो।
अच्छा -अच्छा।
उहा मूंखे सुञाणंदी बि न हुजे मतां।
सुञाणंदा हूंदव, हो छा त हो कंदा आहिनि, इ सुखमनी पाठु। उहे सभु माना हिकु हुनजी बुआ- नानो सभु माना उन्हनि जे घरु ई रहंदा तनि।
अच्छा।
ॾेराणियूं आहिनि पाणु में, हेठि- मथे रहंदियूं आहिनि। ऐं हीना तसि ॾेराणिअ जो नालो, हीना।
हा ईअं एॾो मतलबु ॾिठलु हुजे, मथां शिकिल सां ॾिठ ठिल हुजे, नाले सां त यादिगिरी ॾाढी- वॾी पुनिया पंज सौ त प्लाट आहिनि।
हा- हा
वॾी कॉलोनी जे करे पोइ वरी एतिरो सुञाणपि घटि ती लहे न,?
जी- जी हुनजो हिकु बेटो ऐं ॿ ॿहु हुनजी बाम्बे में रहंदा आहिनि, उते जॉबु कंदी तसि ॿऊ।
अच्छा?
हा- हा बेटो बि जॉबु कंदो तसि, बहू बि जॉबु कंदी तसि।
हो वारां माण्हूं आहिनि।
जी -जी ऐं मुंहिंजी बेटी बि जॉबु ती करे हाणे उते ई।
तव्हांखे मां ॿु मां छा कंदी आहियां?
जी तां सा कंदायो?
मां आकाशवाणी ऐं दूरदर्शन में सिंधी एंकर आहियां।
अच्छा।
मुंहिंजा अलाइ रेडियो ते सिंधी प्रोग्राम ईंदा अथव, ऐं मां बि जॉब बि कंदी आहियां वर्क फ्रॉम होम बि कंदी आहियां।
अच्छा वर्क फ्राम होम कंदा आहियो अच्छा त रेडियो में तहां न्यूज़ ॾींदा आहियो? न्यूज़ ॾीदा आहियो रेडियो में?
हा रेडियो में न्यूज़ न असांजा प्रोग्राम ईंदा आहिन।
प्रोग्राम ईंदा अथव अॼुकल्ह पर रेडियो माण्हू ॿुधे ई नथो न।
हा।